की समाचार अइछ?
हेलो हेलो आवाज नइ अबैया कनि जोर सँ बजु
की समाचार अइछ?
बढ़िआँ छै अपन कहियौ
बढ़िएँ छै की सब भेलै कुन भोजन भात आइके?
आइ तऽ भेल छले भात दाइल तरकारी अपने की सब खेलौ?
हमहु आरकोंचके चर्का बनेने रही। वएह भेलै भोजन मे आइ खमहाउर छलए अरिकोच के चक्का रहै।
हँ
ओएह सब खेनाइ पिनाइ रहै
एरिकंचो तऽ दू तीन रंग के बनैया न?
बहुत रंग के बनैए यऽ ओकर सन्ना सेहो बनैए यऽ ओकरा मोइर क सेहो बनैया और ओकरा साइट क सेहो बनैया या ओकरा मेहीँ -मेहीँ काइट कऽ ओईमे मा हं कचरी जेकाँ सेहो बना सकैइ छी
हँ
कार सब बनैया
ह एरिकंचो क ब अलग -अलग बनबै के सब के तरीका होइ छैन
सभके तरीका अलग -अलग होइ छइन किछु लोक सरसो वला सेहो बनबै छएथ किछु लोक
हँ
धनि मिरचाइवला सेहो बनबै छएथ सभ प्रकारके होइ छइ।
ओर अपना सभके इम्हर तऽ हर चीज के दू तीन रंग के बनबय के सब क खूबी रहै छइन।
बहुत खूबी रहै छएन आसानीसँ बाड़ी झाड़ीमे भेट जाइ अइछ।
हँ।
बरसातमे ओसब चीज कनि बेसी नीक लगै छै।
और अपना सबके मिथिलामे तऽ बाड़ी झाड़ीमे कतौ साग पात जकाँ मिल जाइया बाहर सबमे इहै। कते महग दै छै।
हँ महग दै छै इम्हर सबमे असानीसँ भेट जाइए।
हँ अपनासभ इम्हुरका शौखीन छियै खायकऽ तऽ किन किन कऽ बाहरमे ओ लोक खाइ छथिन। और अपना सबके बाड़ी झाड़ी कतहुँ मिल जायत मतलब अपना सबकेँ त न सबकिछ। बहुत आसानी सँ साग पात मिलै छै।
हँ मिलै छै आओर एकर डाँटके चटनी सेहो बहुत नीक बनैए।
सेहो होइय।
ओकर डाँटोके चटनी बहुत नीक बनैया ओकरा । ।
हम एरकोचकऽ कचरी और तरकारी से सब। तऽ खेने छी लेकिन मुदा ओकर डाँटक चटनी नइ खेने छी। ओखर बनबै के।
बहुत नीक बन। उबाइल लिअ कनिक आ ओइमे से।
हँ।
ओइमे ह-हम मून दऽ दियौ कनि। अह खटाइ तऽ देबे करबै खट्टा लेल कनि नेबो। बो दऽ दिऔ गाड़ि दिऔ बहुत नीक बनैया।
अच्छा नइ ओ नै कहियो ट्राइ केने छियै आब कहियो ट्राइ।
कऽ केँ कने देखबै बहुत। बहुत नीक लागत ओइमे कनि राइके जे फोरन दऽ देबै न तऽ आओर।
हँ।
रोटी संगे खाउ सब संगे नीक लगै छै।
हँ । और तहन मतलब अपन सबके इम्हर तऽ बहुत किछ खाइ सबम फेमस यऽ। तैयो सबसँ विशेष की पसन्द अछि खायमे सैह कहि दिअ।
इएह सब चीज बरसातके यऽ ओना सब चीज नीक लगै छै खमहउरो तहिना नीक लगै छै।
हँ।
सबकिछु बहुत नीक लगै छै।
अच्छा अओर अपना सबके अइठामकऽ। अओर अपनासबके अइठामके तऽ भोज पर। भोजके तऽ अओर अलगे बात होइ छै। तैइमे घरके खेनाइमे कनि लोक। मतलब कम किछ किछ केँ साग पात एकटा दूटा खेबै लेकिन भोज केँ। बात अलग होइ छै हमसब छियै लड़की तऽ हमसब जाइ छियै भोज। खाय लय त हमरा सबके मेन उएह सब पर रहैया ध्यान जे कहिया भोज भात।
अदौरी बैगन अदौरी। भेट जाय ईसब भेट जाय अरिकोच भेट जाय।
हँ ओलके चट्नी भेट जाय कनि बॉरी भेट जाय।
हँ।
बॅड़ी बॅड़ीके सेहो मतलब बनबैके तरीका सबके अलग अलग होइ छनि।
बॅड़ीक के बहुत तरीका होइ छै किछु लोक से देखै छियनि सिलौट। पर पीस क आ ओकरा छानिकऽ तक अखनो बनाबैत छथि किछु लोक बेसन के सेहो कऽ के सेहो बनाबैत छथि। ओकरो तरीका अलग अलग होइ छै किछु लोक छानि कऽ ओकरा पानिमे धऽ दै छथिन पहिले आ किछु लोक मसाला तसाला सभटा भऽ जाइ छै तऽ बादमे बॅड़ी खसबै छथि।
ह हँ ओहो बनबैके हमरा खायमे बॅड़ी विशेष पसन्द य।
बढ़िआं बढ़िआं।
हँ आओर कहियौ तखन।
वैह सब छै भोजन भेलै कि एखन बाकिये छै।
नइ नइ हमर तऽ भोजन भऽ गेलै उहा आइ बनल छला दाइल भात तरकारी छला हँ। आलू के भुजिया छला अहाँ की सब अरिकंच के चटका खेलहु।
कोच के चक्का खेलहुं आर खमाउर छलै ओ निकलल बाड़ी झाड़ीमे सँ तऽ ओहो खयेलहु। वैह सब बनल छला।
हँ खम्हाउरक तरुआ सेहो बहुत नीक लगैया खाइमे।
बहुत नीक लगेया लाल उज्जर दुनू प्रकार के होइया उ।
हँ।
ह
खमहाउर क ताहिके बाद अपन बाड़ी झाड़ीके ओल क।
अपन बारी एहि माछके तऽ ईसब बहुत प्रसिद्ध अछि।
हँ अपनासबके तरफ तऽ ईसभ प्रसिद्ध अइछ ईसभ चीज तऽ एहि मासके सागसब ईसब अरिकंच, ओल ई सब त फेमस चीज भ गेल ना
बहुत फेमस चीज येछि बहुत नीक चीज येछि। बहुत नाम हइ एकर सब चि
हँ। और माछ बनबयके कोन कोन तरीका यऽ सेहो कहू।
माछ तऽ बनाबैत छी ओ सरिसोवला सेहो बनैय आ एक
हँ।
अहाँके बनैया जे की कहे छै ई राय वाला खेने छी कहीयो मा
नहि राइ ब
राइयो वाला हमसब बनाबय
अच्छा मतलब सरसो दऽ के अलग बनबैय छीयै आ राय दऽ के अलग बनबैय छियै।
राय द क बहुत निक लागत ओ छोट माछ मे बेसी राय द क बहुत
अच्छा।
एक भी ट्राई क के देखबय। एक बेर कोशिश करबै जे नीकसँ बनि जाय।
हँ, राइ दऽ कऽ, छोटका माछके,
छोटका माछ,
हँ, हमरा ओना मतलब जे, कोनो भी अगर बड़को माछ रहैए, लेकिन ओकरा कनि नीकसँ। तड़ल रहत, लाल कऽ कऽ,। तऽ से, ओ बड़ नीक लगैत रहै छै, हँ खा
नीक लगे छै, ओई पर कनी नेबो गाारि दियो, ते ऊहो नीक लगे छै।
नीक लगैत रहै छै, हँ।
ओकर सन्नो बहुत नीक लगैत छै, छोटका माछके सन्ना बहुत नीक लगैत छै। गाँंव सबमे, धार सबमे जे भेट भेटै छै, छोटका माछ, र्ंग -बिरङंगगके गरचुन्नी भेल। मागुर भेल, ईसभ माछ शहरमे नहि भेटैत छै, लेकिन गाँव देहात
गाँव देहात मे मिलै छै, हाँ।
सर्की लगााके एखन लोक, निकाललक माछ सब।
आब आइ दिनसँ बरसी, हमरा आइ दिनसँ पानि पड़त। तऽ सब अपन लगेताथ ओ। और ओकर बाद, रंगबिढ़हि माछ एहि मौसम मे। मिले, भेटैत छन।
ओ।
की।
बहुत भेटैत अछि छै।
हँ, ओते ओहन तरहक तऽ मार्केट मे मिलबो नहि करत, जेहन इम्हर अपन सबके तरफ।
हमर सभमे तऽ, उप शहर सभमे तऽ, पैघवला माछ भेटल। आओर ई छोटका सब गाँवेमे, इच्चा -पोठी ई सब माछ शहरमे कहाँ! ईसभ गाँवमे बेसी, कोनो -कोनो शहरमे भेटैत अछि, लेकिन गांव देहात में तऽ इ सब के एखन खााय के, बहुत
आ तैयो बहुते लोको कहतै जे, अपन गाम-घरक जे स्वाद रहै छै, से स्वाद नहि रहत।
नहि रहै छै, टट टटका मरायल माछ से होइ छै, आगिमे दऽ दियौ, पका दियौ, बहुत
बाहरके इहो भऽ जाइ छै ने कि, उम्हर सभमे बिक्री बेसी भेल, तऽ ओ चीजके दू दिन, तीन दिन, बर्फ द द क के रखलक, अपना सबके गाम घरमे छै, तुरंते पानि सभ मारलक ओकरा। आ तुरन्ते बेचलक, तऽ ताजा ओ चीज भेटे।
मे लगै छै।
खायमे लगैत छै, ओकर स्वाद दोसरे बढ़िआँ स्वाद रहैत छै, हँ।
ओे के बहुत।
ह, बहुत छै।
भेटैत छै।
अच्छा! कहियो ककोर खेने छियै?
ककोर खेने छी, कांकोड़ खेने छी, बहुत नीक लगै छै, कांकोड़ो ओ ओकर पैर हाथ, आर ई सब के जे निकलल रहे छै, पैंर सबके तोड़ के। फेर ओकर जे बनायल जाइ छै, बहुत नीक रहगै छै ओ।
हँ से तऽ छै। और हमरा ओ डोका के जे, मतलब उसान के और ओकरा जे काल्हि के भूजत मसाला द के।
ओ बहुत
तीमनसँ बेसी ओ नीक लगैय, भुजलाहावला खेने छी कहियो की।
हँ ओहो सब खेने छी। ओकर तऽ कनि कुचुर-कुचुर वला स्वाद होइ छै।
हँ कनि मतलब कनि नीकसँ तेलमे जे अगर तरि देबै।
त बहुत नीक ला
ह बहुत नीक भऽ जायत हँ।
सभ चीजके अलग अलग छै, माछके अलग भेल, लरिकोछके अलग भेल। तीसीऔरी, दनौरी सबके अलग भेल, सबहक क अलग-अलग अपना सबके मैथिल मे तऽ बहुत किछ बनेैया।
त न कोबी के सुखोत अलग होइय, मूड़ के अलग होइय। सागे मे कै रंग क
सागे होइ यैं, गनहारी साग होइ यैं, पटुआ साग होइयैं, पटुआवो साग अहाँ के शहरमे नहि भेटत, गांवे मे भेटत खाइमे बहुत नीक लगै छै, पेटके लेल ठण्डा होइ छै, सुपाच्य होइ छै। बहुत नीक होइ छै, पटुआ सागमे
बहुत किछ शहर सब म आ बहुत किछ शहर सब म नहि भेटै छै। गाम घर जकाँ।
आर से तऽ सहीये छै।
और अपना सब क त पास, अपना सब क पास त अलग-अलग तरीका, अपना सब त कुमहर क कुम्हरौरियो बना दै छियै, मुरब्बो बनि जाइ छै, तरकारियो बनि जाइ छै।
सब किछ बनि जाइ छै, अपना सभके बहुत इ अछि। अपना मिथिलामे जते खेनाई-पिनाइके अइ ओतऽ एत्ते कतौ नहि अइ।
कतहु नहि अछि, पूरा संसारमे पूरा ओ कहि सकैत छियै ई बात जे कतहु नहि एहेन तरहक मिलैय, आओर कियो पाहुन परक आबि गेलथि
किछ रहै नहि रहै, अहां किछ घरमे तरकारी अछि नहि अछि अगर पाहुन आबै छथि तऽ पाँच रंग के तर तरकारी घर स दस रंगके निकलिये जाय यैं हुनका बढ़ियां जकाँ सचार भोजन भऽ जाइ छैन।
हँ सही बात छै, मतलब अगर अहाँ अपना लेल एकोटा बना लियौ, लेकिन पाहुन एलथि तऽ पाँच रंग क हुनका थार मे सजबे करतैन।
जरूर-जरूर।
हँ अपनसबके तऽ इहै खासियते अछि।
बहुत खासियत अय, सचार लगा कऽ सचार लगा क हुनका खुआ देबनि, सुहागत करा देबनि।
आओर
सकड़ौड़ियो बनबै छी, कि नहि बनाबै छी, सकड़ौ री बनाबै छी कि, नहि बनाबै छी।
अहं ओना तऽ बेसीतर त भोजमे खाइ छी लेकिन भोज बला स्वाद तऽ ओहेन कत‌ऊ नहि घर मे अबै छै। लेकिन तैयो कहियो-कहियो ट्राइ करै छी, खुदेसँ बुनिया बना कऽ मतलब आब तऽ तै मे ओ जमाना आबि गेल ये कि यूट्यूब क। तऽ कोनो चीज सट झट सँ देखू यूट्यूब पर आओर बना लिअ पहिले। बुनियाँ बना लै छी तहन ओकर जे तरीका होइ छै दूध मे डालि कऽ। लेकिन ओकरो स्वाद बड़ लाजवाब होइया बहुत।
मेबा मीश्री। जते दियऔ तऽ। नै नीक बनत। हमरा सब के ओत तऽ उं भोज मे।।